ह
ह अपना सब के जे इम्हर आम कटहर होय छै तऽ ओकर कटहर के के कोन कोन रूप मे उपयोग कयल जाय छै खाय मे
कटहरके तऽ बहुत किछु होइ छै जहन छोट रहै छै तहन ओकर सब्जी बनेलक
हँ
खूब ओहो से छोट रहल मोची रहे छै तकर झक्का बना के खेलक अपदा स टुकरी टुकरी काटि लेलक ओहिमे खटाइ आमके अचार सब पीसिकऽ दै छै नमक सरसो तेल
हँ
से सब दऽ कऽ अपन बना कऽ धिया पुता सभ खेलक तहन सब्जी बनबैवला सब्जी बनबय बला भेल तऽ सब्जियो बना कऽ खेला सब्जियो तऽ ओकर बहुत होइ छै
हँ
ता बनेलक आलू परोड़ कटहर मिक्स से बनेलक भोजो सब मे बहुत सब्जी के काज होइ छै
हँ
आ तहन सब ओ सब्जी से बनेलक आ से केलो कटहरके सब्जी होइ छै सग्गा वला से सब्जी बनबै छौ ओनाही उबालि कऽ आ तहन ओकरा ओहिमे भूज के मसाला सब द के बनेलक पियाज सब दऽ कऽ तऽ ओहो सब्जी नीक होइ छै हँ हँ हँ हँ तीसियो दऽ कऽ बनेलक कटहरमे तऽ ओहो भेल जहन पाकै छै तखन तऽ ओकर कटहर के कोओ खाइ छै।
हँ।
आ ओहिमे बीआ से रहल ओहि बीओ के सब्जी बनै छै।
आ बीच वला जे मुसरा रहै छै, तकरो
बीच मूसरा रहे छै ओकरो सब्जी बड़ सुदर बनै छै
हँ।
मुसरो के सब्जी बनल निक
आ कटहर होइ छै हेबो कर छै दू तरह के एो खजबा
ह, ह एगो खजुा भेल हरियर हरियर रहल खजुबा ओ आओर आओर खाइमे कनि सुविधा भेल काटि काटि कऽ खेल कऽ आ एगो जे छोटका हँ ह, ह भादम मे पाकै छै लेटसँ ओ खाइयो मे कनि सुविधा भेल बढ़िआ सभके खायल भेल
ह। आ कटहर के अचारो बनैत छै।
ह, ह कटहर के अचारो पटेलक कटहर के ओनाह टुकड़ियो टुकड़ी कऽ कऽ अचार बनेलक आ अथियो होइ छै ओ ओकरा उसन कऽ आ तहन ओहि मसाला सभ दऽ कऽ तऽ ओसभ ह ओहो अचार बनेलक तऽ ओहो बढ़ आर होइ छै। कटहर के बहुत उपयोग होइ छै न। बहुत एहन भेल जे एते कटहर फड़ल जे पतो नहि चले छै, नीचा जड़े से कटहर फड़े छै बहुत तऽ माटिके तरोमे फड़ि जाइ छै, कटहर के गाछ के जड़िमे पाकल जहन ह तहन धरती फाटि गेल तऽ लोक बुझल कऽ जे एतऽ कटहर फड़ल
आम कऽ आम कऽ किसभ होइ छै
आमके तऽ छोटमे चट छोटेसँ ओकर काज शुरू भऽ जाइ छै, छोटमे चटनी पीस कऽ के खेल कऽ जन कनि ओहिस कोसा भेल तहन ओकर अचार बनेल कऽ अचर एक बेर बना लियौ तऽ तीन साल तक लोकोग खात रहै छै पुरान अचार। मिठका अचार ह कसि कऽ तऽ कसौनी बनबै छै आमके जे छीलक तहन घसि कऽ तऽ बनबै छै तऽ ओकर कसौनी होइ छै आ ओकरे टुकरी टुक हँ कनि टुकड़ी टुकड़ी काट कऽ बनेल कऽ तऽ उहो नीक भेल और नै तऽ अचार बनेलक तऽ फाड़ा वाला भरि कऽ मसाला भर कऽ मनेलक ओत नमहर नमहर। फड़ा काटि कऽ तहन मसाला सभ तैयार कऽ के रखने रहल भरि भरि कऽ खटिया पर मे सुखाए कऽ तहन बादमे तेलमे देलक आ नै तऽ सीधा मिक्स। हँ एककटा एकटा मे हँ मसाला भरल गेल आ नहि जे पूरा एके साथ मिला दै छै तऽ ओ अचार कनि हरियर रहै छै। देखय मे नीक लागल दूए दिन के बाद मसाला सभ ओहिमे दऽ दियौ। नीक भऽ जाइ छै। जहन पाकै छै तखनो लोक खाइ छै आ उएह बेसी भेल तऽ लोक अमठ से बना कऽ सभटा आमकऽ पाकल केँ सोहि कऽ तहन ओकरा गारि कऽ हँ आ कपड़ा सुत उजरा धोती सब वला कपड़ा रहल ताहि कपड़ा पर मऽ सुन्दर कऽ डेली केँ डेली कनि कनिकऽ गारि कऽ रस ओहिपर दैत गेल रौद मऽ सुखायल आठ दस दिन जहन ओहिपर देलक तऽ मोट भऽ गेल तहन लोक उ उखाड़ि कऽ ओकरा उदारि कऽ हँ अमठ भेलै उ सुखाए दै छै तहन ओहिमे सरसो तेल कनि कऽ लगाए कऽ राखि देलक तऽ ओहो लोक कऽ खाय मऽ बढ़िया भेल
हँ ओ तऽ फलहारो मऽ सब
हँ फलहारो मऽ हँ आमे केँ रहै छै तऽ
आ नै तऽ चूड़ा आम
हूँ चूड़ा अमोट खेलक जीतिया मऽ जे जितिया मऽ तऽ आम नहि रहै छै तऽ ओहि टाइममे ओहै उमट रहल तऽ लोक पितराइन सभकेँ चरहेलक ओहो मऽ काज भेल
खेलक
हूँ हँ चूड़ा आम खेलक आमो कते तरहक होइ छै नऽ
हुँ
आमो तऽ आ भदइो होइत छै भादवो सभ मऽ आम पाकै
पच हँ कतहु कतहु तऽ बारहो महीना
हँ आसिनो वला आम होइ छै
ओहि आम सब मऽ स्वाद थोड़े रहे छै जेना अइ आम सब मे रहे छै
नहि नहि ई अपन गाछक जे गाछी क आम होइ छै से ओ दबाई परक रहल अपन आम तऽ खराबियो नहि करै छै उ सब तऽ दबाई पकने रहल गैससँ भरल रहल
बिज्जुए आम ने लोक बीज मऽ भूर कऽ कऽ आ चुसि चुसि
हँ चुसि चुसि कऽ खेलक हँ रसवला आम रहल नऽ
हूँ
तऽ ओ आम कऽ रस खाय मऽ बढ़िया रहै छै
हूँ
ओ तऽ गाछी अपन जकरा रहल तऽ ओ गाछीमे नीक नीक आम रहैत छै
पहिले तऽ गाछीमे सभ ओगरै लऽ जाय मचान बनबै
हँ बढ़िया आब तऽ कियौ हँ ओते फरबो नहि करै छै आ केँ जबो नहि करतै भरि भरि दिन लोक ओगरैत रहै राति कऽ पुरुष पात्रसभ गाछी मऽ रहै छलै खायक लऽ कऽ जाइ दुपहर कऽ
ओतै गाछिये मऽ सब खाय पियै सब
खाए जाइ छै गाछी मे हनुमानोजी सभ तते रहैत छलखिन जे सभ खानो सभ खा जाइ छलखिन तऽ केओ गाछी जेबो नै करै छै।
तखन ओहिमे फेर बीच मे सभ भोजोभात करैत
हँ बन भोज करै छलै तऽ जहन बुझे जावन अंतिम समय भ गेलै आब आम पाकै छै आब सभ तोड़ि लेतै तहन एक दिन सभ मिल कऽ भोजो करै छलै।
हूँ।
ओकरे बन भोज कहै छलै।
आब आम फड़ैत छै कहा नीक लागैत छलै पहिले सभ जाइ
ह, नीक लागैत छलै ने नीक लागैत छलै सभ दसगो धियापुता रहैत छलय आब त धिया पुता जेबो ने केओ करतै।
हू। ओर आम के खटमी ठियो बनै छै ने
ह खटमिट्ठियो बनै छै खटमिट्ठी बनेलक आम कनि जे पाक कल रहल ने हल्का कनए ओहि आम के छील कऽ तहन काट काट कऽ पचफोरना के फोरन देल कऽ सुखलका मिरचाइ तेजपत्ता ईसभ दऽ कऽ आम दऽ देलक ओहिमे चीनी देल कऽ मीठ दुआरे नमक देलक कनि कनि मसालो देलक आओर काजू, किशमिश, नारियल, छोहारा। सभ चीज हँ दै छै त ओर स्वादिष्ट नीक बनै छै
आम कहे छै जे रौदा लागल मल्लू जकरा लाग जाइ छै।
हँ लू लाग जाइत छै, तखन त बड़ फायदा करै छै तहन त आग मे क टिकलाके जे पका का ओकर जे नमक के शरबत बना के पिये छै केहनो रौद लागल रहे छलू त ओ ठीक भऽ गेल हँ आब से सभ केओ करबे ने करै छै आम के बहुत उपयोग छै।
फेर उएह आँठी के लोक रोपैत छै तऽ आम होइत छै ने गाछ।
ह, ओ तऽ अपन भेल अपन कलम होइ छै हू आट्ठी जे एकठम जमा कऽ दै छै तऽ ओ सभ गाछ पिपहु भ गेल जहन गाछ भेल तऽ तहन ओक नमहर भेल। अलग अलग कए कऽ रोप देलक तऽ बहुते गाछ भऽ जाइत छै।
ह।
पहिले तऽ ओहि ठीक। ह कटहरोके बीये एक ओ ठुम ह जमा कऽ ओ राखलक जहन ओ गाछ भेल तऽ ओकरा रोपि दै छिय उखाड़ि कऽ के अलग अलग कऽ केऽ तऽ उएह गाछ नमहर होइ छै।
हू।
तऽ होइ छै
कटहर लेकिन किछ फेकाय नहि छै। बिआके
आ पहिले त आमके जे आठी होइ छलै तकरा सुखाए क आ तहन ऊपड़का छिलका हटा के ओय तर में एगो अलगे खााय वाला रहे छले ओकरा लोग कूटै छलै ओ कुटि क निकालैत रहै ओहो खाए छलै मीठ लागै छलै
आठी के अंदर ह
हँ आठी के अन्दर मे रहै छलै ऊपरका हटा दै आ तहन ओकरा पहिले सुखय लए दैत रहय सुख क बढ़िया भ जाय आ तहन उखैड़ मे ओकरा कुटै छैलै
हू
आ कुटि कऽ तखन ओ खाइत त बड्ड नीक लागैत छलै मीठ लागैत छलै
आ ओकरे आमिलो बनै छै ने आमेक ना
हँ हँ छोटके छोटके जहन शुरूए मे आम भेल ना बिना अथिएके जे रहल कोसा क तखुनकै के आम के क छी छक परका छिलका आ ओकरा जे काट काट के रौदमे रौद नीक भेल जे लोक सुखाए लेलक त ओ अमिल भ जाइ छै अमीर कोनो दालि दालिसग्गा सबमे दालिसग्गा सबमे चारि गो दए देलक तऽ ओ आटा भेल नीक भेल कढ़ी बेसनके बनेलक ताहिमे द दै छै
ह
ओसभ खट्टा नीक होइ छै
हू
खाय मे ओकर स्वाद आमक स्वाद आबि गेल आ उएह जे कनि फुला कऽ पीस कऽ ओहिमे सभ अथी दऽ देलक तऽ चटनियो बनि जाइ छै
हू
जा टाइममे आमक नहि समय रहैत छै तखन जे आमके चटनी खायके मोन होइत छै तऽ ओहि अमिल के चटनियो बना ले छै ओहो खाय मे नीक रहै छै ज
हू
आमो त तते रंग के होइ छै बम्बई आम बम्बई आम सबसँ पहिले पाकै छै जेठे महीना हँ जेठे महीना बम्बई आमे पाकि गेल सभसँ पहिले बेर पाकलक पाकल बम्बइयए आम
बढ़ा के
कतिया लेट सँ हँ कलकतिया लेट सँ पाकै छै सबस नीक आमक राजा ते मालद दह होइ छै मालदहो मे एगो उछ भी
कल कतिआ पाके कि छै
हँ हँ ओ कलमी भेलै ने
हू
कलमी भेले आ मालदह मे उजरी मालदह होय छै एगो दूधही मालदह होय छै एगो करिया मालदह होइ छै
पे मथ आ ई कहैत छै कलकतिया आम कहैत छै नेपाल पत्ता बढिया
हँ हँ कलकतिया जे एगो दूगो झन पाकऽ लागल तऽ ओकरा लोग तोड़ के आ नीचा में पुआर सब द देलक घर म ओइ पर के सबटा आम के पसार देलक आ जहन कलकतिया कनि दग लागे छय तहन ओ भेल खायवला नीक
हं कस गछ पकन पि लू रह छै म
नइ गाछ पक्कू में पिल्लू भऽ जाइ छै कलकतिया गाछ पक्क नइ नीक होइ छै पालेपरका कलकतिया बढ़िआँ रहै छय
अचार कोन आमके नीक लगै छै
अचारो तऽ गुदगर रहे छै कलकतिया तऽ कलकतिये के बढ़ियां भेल हँ गुट गरम के अछार नीक रहै छै
अच्छा आदमी गुद्दा रहतै तखने ने लोक खेतै तहि दुआरे अँचारो कलकतिएके बढ़िआँ होइ छै
सभसँ नीक आमसब होइ छै बिज्जू बिज्जू आम खाइ छै तऽ खराबी नइ केलक
हं ब
कलमी आमसब हँ कलमी आमसभ गरम होइ छै
ओसब बड गरम होइ छै
हँ तऽ ओते आम फरबे नहि करै छै आ एक साल कहै छै फरय छै
हँ एक सालके आम फड़ल एक साल माघे में जहन पहिले गुजरै छै माघ में गुजरल आ फागुन में मज्जर भऽ जाय छै तखने लोक बुझलक जे हैया मज्जर आब भेलै नै यहि बेर फरतय आम बेसी बिहार झात ट भेल तहन मज्जर सभटा झैड़ जाइ छै तहन तऽ फड़बे नय कैल तहन तऽ सबपटा झरि के आ बरसा बीच बीच में जहन कनि टिकला होइ छै नमहर आ तहन बर्सा बीच बीचमें होइत रहै छय
तहन आमके ड कुट्टी सब मजबूत भऽ गेल तऽ टिकै छै रहै छै आम आ नइ वर्षा भेल
आब कते तरहके दबाइसब दै छै तैयो से नय
हँ तैयो ओहो से नइ होइ छै आ तोड़े जहन छै तऽ चाइर आदमि मिल के पल्ली पकइड़ कऽ रहल आ तहन लग्गीसँ सतोड़ै छइथ लोक लोक कऽ ओ आम सबके जे लोकलक तऽ ओ आम खराब नइ होइ छइ फुटल नहि खराब नहि होइ छै जखने छोटाहल आम भऽ जाइत छै तहन तऽ ओ सबटा सइर जाइ छै बेकार भऽ गेल ओ आम बेकार भऽ जाइ छै खाइएवला नय रह छै उएह आमसब सबटा धीरे धीरे सड़य लागै छै जाप पाकल त उ साएर गेल
स।
हू।
तऽ जेठ सभसँ शुरू होइ छै आम फ
हँ, हँ, हँ जेठसँ बरसाइत सभ लगसँ आम पखनाइ शुरू भऽ जाय छै।
हू।
जेठसँ जेठ अखार साउन। हँ सान तक आम रहल बढ़िया जेका लास्ट हँ आ ओना तऽ आब सभदिन भेटै छै बजारू आम त
हूँ।
ओकर तऽ कोनो मायने नहि रहे छै
ह
आम रहल तऽ पाबनिमे घड़ी पाबनि सभ होइ छै तऽ ओहि पाबनो सभ सभ आम कटहर चढ़बैमे काज भेल
ह
भगवती सभकेँ चढ़बैयओ मे बिजुए आमके काज होइ छै कलमी आम नहि चढ़ायल जाइ छै।
बीजुए आम चढ़बै छै
हँ, बिजुए आम भगवतीके प्रसाद मे चढ़ऽ
से किया
बिज्जू आम नीक होइ छै। कलमी आम भेलै कलम लगयल रहै छै ने ताहि दुआरे बिज्जू नीक होइ छै ओ अपन भेलै।
कते गुलाब घास गुलाब
ह, बिज्जुए भेलै गुलाबखास होइ छै
दशहरी।
दशहरी होइ छै। तहन से ल्डुबा होइ छै
एगो सिन्दुरिया नाम सुने छियै।
छै।
एगो जे।
फजली जे होइ छै फजली जे होइ छै, फजली आम फैजली आम पाकल नहि नीक लागैत छै खायमे गोबर गोबर भऽ जाइ छै हू पाकि जाइ छै तऽ गोबर गोबर भऽ गे आब कनि अधपक्कू रहल तऽ ओ आम खायमे बड़ मीठ होइ छै
फजली आम लोक अधपकूए खाइत छै काचो खाइत छै तऽ ओ मीठ लागैत छै बम्बइ आ फैजली तऽ पाचो खेलक काट काट कऽ तऽ मीठ लागत।
हू। बम्बइयो लागै छै काँचमे मीठ
ह बम्बइयो मीठ रहै छै सभसँ पहिले बम्बइ जखन पाकै छै त जल्दी खतम भऽ गेल बम्बइसँ ओ नइ रहल बेसी दिन तक मालदह सब तऽ रहय छै बेसी दिन तक
हो जी ड़िया रहै छियै
हं हँ सिन्दूरियो सब बीज्जू भेलै जेहने नाम सिन्दूरिया छय ओहने सिन्दूर सन तऽ लाल लाल रहै छय
एगो आम कोन होइ छय जे एगो नय कोन दम करैत रहै छै सबी ब कपूर
ओ कर्पूरिया होय छय ओ कर्पूर जखन जे गमकैत रहल ओ कर्पूरिया होय छै छै एगो धूमन जकाँ गमकै छै तऽ ओ धूमनाही होइत छय
ओ नय आ ओ सब खइो मन लाग छय
हँ से ओकर गन्ध ओनाही रहै छय खाइये मे ओहो नइ रहल गन्ध सजमनिआँ होइ छै खूब नमहर नमहर आम भेल
हम बात में
हँ लम्बा लम्बा होइ छय एक से एक आम सब जतऽ गाछी छय ओत ते एक से एक आम सब के
आमोके झक्का बनै छै आमके नइ बनै छै
नइ आम के नहि बनै छै आम के नहि बनल ओनाही हँ ओनाही लोक अपन आम के छीलकेऽ धिया पुता सब
ओ मिर्ची सब तऽ हँ नमक मिर्ची सब किछ मिल कऽ ह
हूँ
चटनी तऽ पहिले आमके लोक सिलौ लोरही पर पिसै छलै उऽ आ मिक्सर में पीसै छै तऽ ओकर थोड़े सु्वाद रहै छै
नइ नइ उ ते अलग होय छै आ चटनियओमे कनि धन्नी गरम कऽ कऽ देलक मिरचाइ सुखलका पकाए कऽ देलक जमाइन देलक तऽ ओ सआदे अलग रहै छय पिसल चटनीके अपन हाथक पिसल रहै छथि ओ नीक रहल ने खाय में सुअदगर रहै छै
आओर क
झक्का तोर पपीता के बनेलक काँच पपीता के टुकरी टुकरी कऽ कऽ आहोम ओनाही अचार पीस कऽ देलक कचका मिर्ची नमक सरसो तेल खेसारी सागोक के बहुते आदमी झक्का बना कऽ खाय छै
अच्छा
लेकिन ओसब खराबी करै छै सब नइ खायके चाही लतामोेकऽ ह लतामो के झक्का बना कऽ खेलक खट्टा वला एगो लताम होइ छै
हूँ हूँ
कटही लताम तक्कर झक्का होइ छइ
ओहोमे तऽ एगो ललका लताम होइ छै पकी होइ छै
नहि छथि सच